ह
हँ सर प्रणाम
हँ खुश रहु की हाल चाल छै
ठीके छै अपन कहियौ
बढ़िआँ छै भऽ गेलै खाना पीना
नहि एखन बनबैए लए जाइ छियै
बनबै लऽ जाइ छियै
हँ
हमरो माँ बना रहल छै
नहि बनलेय अभी तक
नहि नहि बनलैए माँ बनबै छै रोटी तरकारीके व्यवस्था छै
अच्छा
थोड़े कालमे हेतै
कखन पढ़ाक अलियै हमरा गाँवसँ
साढ़े सात बजेमे सवा सात साढ़े सात आबि जाइ अछि आब सवेर सकाल छोड़ दै छै विद्यार्थी के
कऽ गो विद्यार्थी रहै आइ बेर दशमा मे
सातटा छै ए बेर
अच्छा
हँ अपन आब मतलब पहिलेवला विद्यार्थी नहि छै ने ताहि दुआरे छोड़ि दै छी टाइमेपर समय रहे जे बड़ी बड़ी काल तक धेने रहै छै खलियै आ पऽ बला नहि तऽ कहै जे छलहुँ ओहि दिन अपन सबके बातचीत रुकि गेल रहे राज कैम्पस के बारे मे चलै छलैए बात
हँ सर
त हँ तऽ बात नहि भऽ पायल रहै ओहिपर तऽ हम देख रहलियैए दार्शनिक स्थलपर मतलब पूजा करय से बेसी घूमे से बेसी यहाँके सेल्फी सब ज्यदा चलि रहलये
हँ सेल्फी सब आदमी एतबे सोचैत छै कि इंटरनेटपर कतेक हम वायरल भऽ सकैत छी
ह अहाँके काज कम भेल काज कम केलक आ धाँय दबक फोटो खिच खीच कऽ आ के जे छै से लगा देलक तऽ वएह बात कहै छै छलउ है कतैक निक मतलब दार्ष निक स्थल छै अपन पूरा परिवार के सङ्गे लोक जा कऽ ओतय घुमि फिरि सकैए
हँ घूमलक फिरलक बातचीत कयलक पूजा पाठ कयलक
हँ कऽ सकैएा आ किछु जगह पर तऽ मत मतलब छै कचरा लेकिन आगू जाकऽ जे छै से बहुत साफ सुथरा छै
हँ एखन चल साफ करबायलो गेलैन हन बहुत साफ करवेलो गेलेन हन एना जे छले या दुर्गा मंदिर के आगा में बहुत कचरा छलै जमल लेकिन आब कहा ओकरा सबके साफ करबा देल गेलै है ई साइड मे
अहाँ के बहुत बढ़िआँ जगह छै शान्ति लोक के यानि बहुत अथी छै
हँ हँ हमरो सुनवाय मे एला हे कि अ काली जी मंदिर पर
हँ
विवाह सेहो होइ छै
विवाह सेहो भऽ रहल छै भगो भगौरा विवाह सँ बेसी होइ छै
ओ तऽ हो आओर जेनाकि अ ई फैमिली मर्जी सँ भेल जे ओकरा कहलक मन्दिरे मे करौ मतलब गरीब घरके जे लड़की भेल आ कहलक कि हमरा नहि हैत बराती के स्वागत करल तऽ ओसभ ओसभ ओहोसभ होइ छै ओतय
अहाँके याद हैत अहाँसभ जहन कॉलेज मे पढ़ै छलियैए महाविद्यालय मे पढ़ै छलियैए
हँ
विद्यालय तरफ सँ एकटा सूचना जारी कयल गेल रहय कि एतय अहाँ वीडियो या कोनो प्रकार के रील जे छै से नहि बना सके छी महाविद्यालय
यौ इएह बेर मे ई चीज भेल छलै
विद्यालय परिसर के अन्दर अहाँ जे छै से कोनो प्रकार के वीडियो या फोटो ईसभ नहि बना सकै छी त तहिना एकटा एहन होय जे मतलब ओतय एहने कऽ दै जे यानि फोटो तऽ खिचबे करतै लेकिन ओतेक नइ
ओतअ हरेक मन्दिर मे तऽ नइ रहै छै लेकिन कोनो कोनो मंदिर मे रहै छै कि अहाँ भगवान के फोटो नइ खीच सकै छी नइ जेनाकि कालीजी मन्दिर पर छै अतऽ दरभंगा गेल रहौ माता के दर्शन कर काली मंन्दिर मे ओतौ उएह चीज रहै एतौ मधुबनो मे इएहे चीज हे कि माता के फोटो अहााँ नइ क्लिक कर सकै छी मंदिर मे फोटो खिचियए नइ सकै
खींच सकै छी यानि हँ
बाहर मे मतलब ओ ओते बाहर मे खिच सकै छी ओतऽ खिचबै अगर कोनो पंडित देखत
हँ जेना अहाँ के की कहै छै महादेव के जे एकटा बहुत प्रसिद्ध अथी छै छनि मन्दिर छनि केदारनाथ केदारनाथ ओ ओतहो लोकसभ अहाके भगवान के गौर लागय ल कम हम आ वीडियो बनबै ल बेसी जाइत छलैए आ ततहु अहाँ के नोटिस निकालि देल गेलै जे केत कते दिन किलोमीटर के अन्दर अहा के वीडियो नै बना सक छी फोटो न खिचवा सक छी मजबूरी मे निकालल गेलइ गेलै एहन अथी
आइ तक केदारनाथ के जे महादेव छथिन हुनका तऽ नइ देखने छियनि आइ तक बस मन्दिर के फोटो वीडियो वायरल भऽ रहल छलै लेकिन मतलब महादेव के नइ भेलैए
यानि ओतहु उएह दुआरे लोकसभ जे छै से बेसी फोटो वीडियो सभके हँ फोटो वीडियो सभके अहाँ के ध्यान हैत जहन अहाँसभ पढ़ै छलियै कोचिंग पर तऽ सभके हम मोबाइल तोबाइल के लेल मना कयने रहियै जे मोबाइल लऽ कऽ कोचिंग नइ आइब सकै छै आ दोसर कोचिंग पर जे होइत होइ जेना लोक जाइत होइ
हमसभ तऽ कहियो नइ लऽ कऽ एलहुँ सर
तऽ जा धैर एखनोहु छियै हम ता धैर एक्कोटा के जे छै से मोबाइल लऽ कऽ नइ आबय दय छियै आ दोसर कोचिंगपर तऽ अलगे हिसाब किताब छै तऽ एहन माहौल बनेबाक चाही लोक के जे मत मतलब जइ चिज के लेल जा रहल छी जे दर्शन के लेल जा रहल छी जे घुमै फिरै के लेल जा रहल छी ओ चीज के प्राथमिकता देबाक चाही ई नइ कि जे फोटो वीडियो ई सब बेसी हेबाक चाही छै कि नय
हँ सर सही कहलियै ई चीज
अाँ कतउ लऽ लिअ बेसीतर इएह होइ छै जे लोक गेल फोटो खींच कऽ ओतय सँ चलि आयल
आइ काल्हि मे लोक घूमय लेए इएह परर्पज सँ जाइ छै की अ हम जायब तऽ ओतय फोटो बनायब वीडियो बनायब तऽ सोशल मीडिया पर पर डालब
फल्ना ठाम गेल छी
हँ फलना ठन हम गेल छलहुँं हमर भाय गेल छले बहिन गेल छलै परिवार गेल छलै फल्लना चिल्लना बहुत किछ
अही दुआरे चारि आदमी के देखेलउ
हँ ताकि आगा बला मतलब एगो हो इ छन की ओकरो मन मे होय कि हमहु ओत जइतौ
हँ जकरो नइ पाइ ताइ छै ओहो
ओहो हँ हँ
ओहो कहुनाकऽ तैआर भऽ जाइ ओकरो पाइ खर्चा होइ एना तऽ इसब नहि हेबाक चाही सीमित मात्रामे कोनो चीज बढ़िआँ होइ छै हैना
हँ
बाकी और राज कैम्पस के खासियत एक जनवरी तऽ बहुत रास मेला लगिते छै ओर को ओर कोन कोन दिन लगै छै
मेला तऽ खास कर एक जनवरी के लगै छै के बाद दुर्गा पूजा जब होय तब लगे य काली पूजा जब होइ छै तब लगै छै
ओना सामान मतलब कहियो जा कऽ खरीद सकैए लोक नहि ओ अ दुकान हमेशा छै अो हम हमेशा
हमेशा आब तऽ ओई कैम्पस मे जतऽ हाथी घर छलेहां कियाकी आगा मे रेस्क ट्रन टाइपके खुलि गेलै हन
अच्छा रेस्टोरेंट छै
हँ
तऽ बढ़िआँ छै लोकसभ पहिनेसँ बेसी आब जा रहल छै पहिने एते लोक नहि जाइ छै
सोच के लोकोग जाइ छलै कि फलना ठीन घूमै ले जाइ लेकिन आब होइ छै की चल दू ये गोरे
नहि राजे कैम्पस अथि लोक नहि जाइ छलियै पहिले आइसँ तऽ नहि छै बहुत दिन पहिलेसँ छै अहाँसभ छोट छी हमरासभ लेकिन एतेक नहि जाइ छलै आर एतेक लोको नहि रहै छलै केओ कत को नहि रहै छलैए खाली रहै छलैए
सर हम खुदे के बात कहू तऽ हम एक बेर गेल रही ये क बहुत सोच समय मतलब ल गेल रहे सब कोई मौस सी के हमर छलखिन हेँ
प पहिले डर डर लगैत रहै चकतो आदमी नहि
मतलब एकदम अन्जान जगह पर चैल एलहुँ तेना लागे
हँ सुनसान लगे छै
हँ गेलहुँ तऽ घुमलहुँ ओते यादो नहि रहय छोट
हँ
आब धीरे धीरे तऽ रोजाना भऽ गेल कियाकि कॉलेज महाविद्यालय भऽ गेल हम कहत
हा छपरी सब अहाँके भरल रहै छै अखेन आ दाँत वाली अहा के लड़की सब भेटत जेकर ऊंच ऊंच दाँत सब छै अहाँके बहुते भेट जायत रील हँ रील बनबेत बला के जे छै भेट जायत अहाँके लेकिन एक समय छलै जे अहाँके डर लैग के पूरा ओतय से ओतय तक घूमे मे
हँ कह छलै क ओ तऽ आर्मी कं्प
हँ आ लोको नहि रहै भेलया ने बहुत दूर मे छै ने बहुत दूर में फैलल छै छै ओ तऽ लोको नहि छै
लेकिन आब धीरे धीरे दुकानो सब बैढ़ गेलै आदमीयो जेनाइ शुरू कऽ देलकिन मेन बात हैय आदमीेयो जाइ छै ताहि दुआरे दुकान खुलले
हँ अपना सभके एतेक दूर में कतौ ओहेन तरहक के जगह छै नै
हँ हू
लेकिन पवित्रता हेयबाक चाही जे हँ भाय यानि आगुओ के लेल ई चीज बनल रहै जे तू आबिकऽ देख सकैए ईने जे ओकरा घिना दियै इनेजे ओकरा घिना दियए जे सामने वाला के किछ नहि भैटे आगू अबयवला आदमीकेँ नहि किछु भेटै
सुनने छलहु आय कि बिहार सरकार लागू केने छले जे एकरा सुधारल जाय जे टूटि गेल छै जे जगह मतलब हँ बि फेर गेल छैय लेकिन की करत नैय करत पर्पस छलै हेन कि ठीक ठाक कऽ दियए ओहिमे
पर्यटन स्थलमे छैय अहाँके ई चीज भऽ जेतै सही सहिए बात छैय
नीको रहिते सर बहुत नीक रहिते
सहिए बात छै सही हेतै लेकिन कनिक समय लगतै हँ कनिक समय लगतै एहि दुआरे कोनो भी काज होइ छै तऽ धीरे सब होइ छै धीरे धीरे होइ छै तऽ समय लगतै लेकिन हेतै जरूर एक न एक दिन जे छैय से हेतै अहाँके जरूर आओर बहुत बढ़िआँ पर्यटन स्थल उभरि कऽ जे छै से सामने हमरा सभक एतहि जरूर छैय की नैय
हँ सर हेबाको चाही उचित